सपना बोलै छी कि अहाँ
हँ आदित्य बाजू ने केहन छियै
की बजियै अहांके दिमागे आजकल ठीक नहि रहै छै हमर
की यए यौ की भऽ गेल छै
क कहिे छै इतना ने काम के पैसा के टेंशन रहै छै कि दिमागबे नै काम करै छै मजबूरी आ गेल छै इतना की
कि सब काम भऽ रहल छै सेहे छै त
अहांके कर्जा रहैके पड़ै छै हमनी के एगो ओना ब त लेे छोट फुआ के हुनकरे आजकल कागजा
हँ अहाँके काम धाम नहि चले है से कर्जा लेब के पड़े है
काम मेनू करै छी कुछो आत छै ऑफर से जाइ छै कम्पनी मे तऽ मिलै छै दू हजार के तनखाह पर तऽ ओहिमे की करबै
हँ यौ महगाई एते भऽ गेलै कम्पनी वाला सभ एतेक कम देते ते केना लोकके काम चलता है
हँ महंगाई बहुते ने बढ़ गेल छै की कर सकै छी आदमी कुछ करियो न सकै छी न परेशानी इतना छै की कहै छियै अहाँ
आओर सभ की भऽ रहल छै
आओर सब वही जैसन प्रभु के इच्छा छै उह सब होइ छै अहाँ खाना खा लेली
पास्ता कटि एगलो धामपटलु बब ज त
केँ धकधाम पर चलबै? एतऽ बताउ ने।
उएह तऽ कहलियै कि सबगोटा विचारि क कतहु चलती की आदमी पूम ठीक कतै
हँ जे होतै पूर्ण जीत जिंन्दगी मे कमा ले छी आदमी दिन भर तक
कली काल्हि फुआ सँ नहि पुछलहुँ। इ कि मने कतहु हुनका विचार भय जाय देख
काल्हि फुआ सँ पूछब जे हुनका किछु विचार होइतै कि नहि। अहाँ ठीक सँ कहने छी जे काल्हि फुआ सँ पूछबाक लेल।
हँ यौ कियकि हुनकासँ पुछतियै कि ने तऽ हमहूँसभ विचार करितियै कि कहाँ जायके विचार होइ छै
कलहि फुआ छथिन कि हुनका ई सबमे उतना भरोसा नहि रखै छथिन कि अगर हम दू रुपआ जायमे खर्चा करबै उतने मे हमर खाय पी लेबै तऽ बहुत होइ जतै
एहन थोड़े होइ हइ जायके चाही ईसभ करयके चाही पूण होइ हय बुझलियै
जोगैनी टाइप के न होइ छै पैसा जोगाबे वाली
हँ हँ
देलौ
जिंदगी मे की छै घुमल फिरल साथ मे जाइ छै पैसा कोनो साथ मे जाइ छै आदमी के
न बहुत बहुत जोगैनी छैैसे अपन एक रुपआ ने खर्चा कर सकै छै फल फिलहालमे हम लेले रहलियै कोनोसँ हमरो से पाँच सए रुपआ माग लेले छै लेकिन अभी ल न देे छै
तब केना अहाँके फुआ जायत तब छोड़ दियौ हुनका हमसभ अपने विचार करू चलू कतहु से घुमि कऽ अबै छी अभी कोन जगह नीक हयत घूमल
अहाँके अभी कहू तऽ की कहियै ह आजकल तऽ देखयके पड़ छै ने मौसमके अनुसार कोन जगह नीमन रहै छै ने तऽ एहिसँ ओ कहीँ चलि गेलाापे ठीक नहि रहै छै
वृन्दावनमे तऽ सुनै छियै आजकल गर्मीके मौसममे बढ़ि आ आगि भऽ जाइ हे ओतय मतलब की पैर रखे के जगह मने की नहि हो रहै है गोर छी ताप लगे है
हँ खूब तापे लगै छै
पैरों जड़ो लगेग बुझलियै
हँ पैरो सब जरय लगै छै आजकल ठंडा वाला जगह मे जाय जग निक रहल छै
अयोध्या जातिय घूमय लए तऽ पता नहि ओतऽ केहन छै
हँ इहो ठीक कहै छै कि अयोध्या भी जा सकै छी ने बड्ड गर्मी होइत छै जे आब की करबै
त अहाँ तऽ दिक्कत छियै
दिक्कत ही दिक्कत छै। की कहियै की कर सकै छै। हममनी हममनीके बसमे थोड़ी छै। अगर भगवाने चाहै छथिन कि गर्मी पर आबैके तऽ की करबै
प्रेम मन्दिर तऽ बड्ड नीक लगै हे यौ वीडियो सभमे देखै छियै
हँ हमनियो सुनलिय छिय कि प्रेम मंदिर बड़ी नीक लागे छै ओहि दिन वहाँ गेल गेले हमर ओ कलही फुआ के दोस्त एगो कलह फुआ के सहेली छथिन उ सनम शरमा बेगम
हँ हँ
त सनमाग सनमा बेग हम गेल छथिन तऽ ओ दिन ओ लगेले छथिन फोटो तऽ हम देखलियै ओ कल ह पूरा देखाबै रहलथिन
राधा कृष्ण जी छथिन ने मन्दिरमे
हँ प्रेम मन्दिर राधा कृष्ण जी निशानी छथिन ने प्रेम के वहि चण
हँ यौ ठीके कहै छी बड शोभ हे मन्दिर बुझायत कि देखी देखी मन करत
हँ अहाँ सही कहै छी कि देखला पर देखै ही देखैी मन करै छै
हँ देख देख क त अब हो हे क कखन चलि जाय घूम क चलि अबी ओतऽ सब
हँ बड नीक लगै छै ने
दिल्लीसँ सुनै छियै नजदीक पड़ै हे प्रेम मन्दिर वृन्दावन
हँ दिल्ली से तऽ नजदीक पड़ै छथिन ए तऽ हमरो एगो चाचा हथिन भुटेरी चाचा
हुं
त गय रहलथिन तऽ देखली हम फोटो मे लगेले रहथिन उ
ओ हमरो मौसी मामा सभ दिल्ली रहै छथिन कि ने एमरीयो गेल छलियै हम अपन घर तऽ मौसी कहल कि आबि जो एतऽ सब आदमी चले हम कहलियै अभी लड़का छोट है परेशान करते एहि क लेल रह अगला फेर एबै कि ने तब चलबै
हँ इहो बात अहाँ सही कहै छिय कि ईसभ बहुत परेशान कर दै छै ओला चीज मे छै नहि तऽ जे बोटटा बटरी दादी गइ गइल छथिन न तऽ ओहिमे ओहिमे हमनी देखल छी कि फोटो डालथिन दुनगोरा आ मामाइ
अच्छा तऽ बिचारू तऽ कुछ गर्मी कमे ह
हँ ई हमनी सोचा मगर कुछ रह तऽ हमनीयो चल जाइ अहाँ आओर कुछ बजियै अहाँ आओर कुछो बजएओर कुछो बतइए जिन्दगी काज कैसन चलै छै
किछ नहि चलै छै यौ अभी तऽ घरेमे बनाना खाना इहे सभ होइ छै की कहै छैियै गर्मी छियै ने आदमी सोचबो करै हइ कछु करयके तऽ ई गर्मीमे किछु नहि होबा पबै छै
हँ इहो बतान सही कहै छै कि गर्मी मे की कर सकै छी गर्मी इतना न होगैत छै कि जील हराम कर देले छै गर्मी बड़ हो गेल छै अहाँ अपना धिया पुता के बारेमे बतैए धिया पुता की करै छथिन अहाँके
आओर भी धिया पुता दुपहरिया होइ की ने आब सुततै
अहाँके धिय पुता कई सालके छथिन
नै यौ अभी छोट छै अभी लैका धीया पुता अभी बड लैका है
अभी लइका छथिन अहाँके धिया पुता
हँ यौ
अच्छा ओहि से सोचू अहाँ इतना फ्री कैसे रहै छै
अभीये तऽ परेशानी है यौ धिय पुता र बुझे नहि छियै आजकल के एक जगह शान्ति से रह लूच फूच करैत रहै छै
तऽ अहाँ काम धाम करै छियै की की की कामवाली रखने छियै
नहि हे तऽ काम वाली नहि मिले हे से कहू तऽ हमरे सब एतऽ तेली सब छलै घर सब ओसभ अबै छलै तऽ कुछो कुछो कऽ दै छलै एतय तऽ चमारे के बस्ती हे बुझलियै ओकरा सब लेकिन ई सब पर हमसभ कैला बतिएबै छोड़ू ई सब बात
हँ ई सब ने बतिये छै अहाँ ई बतैे कि अहाँके ससुराल मे जादा काम नहि ने कराबै छै वहां पे
कथी काम होय है आजकल घरमे इहे ने होय है खाना पीना बनाउ झाड़ू बहारू इहे सब होय गेल
नहि तऽ जैसे हमनी के कहानी छै कि हम क अहाँके बतले रहल छी ससुराल में ज्यादा काम करे ई तऽ झगड़े कर के चलाबै छी वहाँ पे
हँ तैयो कोनो कोनो होइ छै जगह एक्के आदमी कतेक परेशान हेतय
हँ तो काम पे भी नीक जाइ छै खाली छोड़ के चल देले छै
अहाँके मोन ठीक रहत ने तबे हैत कि हँ ई काम कऽ लूं ई काम करलू आ तनिको मोन गड़बड़ रहत कुछो माथे दरद सर्दी भऽ गेल कुछो भऽ गेल ओहि सबमे मोन नहि करत कनिको की काम करू
हँ अभी की कर सकैत छी
इएह सभ दिक्कत भऽ जाइत छै आ जाहि दिन मोन ठीक रहै छै कि नहि तऽ होइ हइ कि किछु किछु करैत रहू
हँ अहाँ ई बात तऽ सही कहले छी मन ठीक रहल पे तऽ
आ कनि सर्दी भऽ जाउक ने तब देखबै कि सर्दीसे एहन मोन भऽ जायत कि कनिको मोन नहि हैत कि हम किछु करू
ह इहो बता अहाँ सही कहै छी
ठीक है तऽ रुकू कनि
बच्चा सँ करय छी
ठीक छै ठीक